की हाल चाल छरो हेलो
अ
अङकत
हेलो
की हाल समाचार छौ
बढ़िआँ छौ तोहर केहन छौ हँ हँ ओ तऽ बड़ी खन बारीए बजे पहुँच गेली ओ
बारह बजे पहुँचली हे आबू मतलब एलियो कनी काल खाना खेबो अथी आठ बजते छौ
हँ
कनि कालमे खाना खेबो आ जेबो चौक पर घुमय लए
अभी हमहूँ सब तोरा उज्जल के लऽ कऽ पूरे घुमबै छलियै या उज्ज्वल के तरफ पूरे घुमा देलियै यानि।
कतय कतय घुमेली उज्जल के
अभी तन्नी लऽ गेल छन्नी से सब जगह मंडी लऽ गेलियै मंडी मंडी लगै त अच्छा से सब्जी मण्डी
सब्जी मनडी ओतय लग गेल छलै घूम ले अच्छा मतलब अथी कोन चौक के नाम चौक के नाम अथी मलावती के नाम बतबही ने उमर कोन एरिया मे छै सुकुरपुर मणंडी घूमय लागल छली फोटो आर खिचेलको की नहि
हँ घीचेल को बहुते
ह अनारमे क जोतमे ओत त इजोत हेबतै ओन त ई जोति बरबेतै कत हौ जल भी
उज्जल तऽ फेर गेलोीचे घुम ल हम उपे रहि गेले बहुत त खो खाली हम ने ओ गेलो विकास आओर कृष्णा
क्रिष्मान उएह जगह छौ ओहो रहै छै ने
हँ हँ
अच्छा अमर अमहर पानि पड़ै छै बुझलियै दिन मे छओ बेर बारिश
अरे हमहूँ सब पूरे भीज गेलियै हमूँ पूे भीज गेल छलियै
ओतऽ पैंन भेल दिल्लिओमे एना नहि पैन होइ छलै फूई पड़ै छै तऽ अभी फूईए पड़ दै छै की कहै छै रौदा उगै छलै फेरो
अन्नीमे खाली पानिके सिर्फ पड़लै बस
हँ तऽ सुनी ने त फोई पड़ै छै त फेरो दागि जाइ छलै फेरो फोई पै छलै फेरो दागि जाइ छलै फेरोई रौदाजे छले बुझलियै तेना बारिश होइ छै मलब अथी वला बारिश नहि
जरा टोा के बियाह होइ छै ने
ह ह हँ तऽ ने आरो रौदागल छलै मेघ गरजे छलै पता हो पता बड़ कते कहै बुम स मार कत अथ कत बिजली टूटलै तब देखल म मालकेेक र जे माल बिजली कड़क मारलकै ने बिजलौका लोक कहलकै ना हमर फेर डर भऽ गेल रौदा उगल छै बिजलुग क करके छै अजीब अजीब हालत होइ छै अभी समस्या छै गड़बड़
लियै अभिलाष सब के रूम पर गेलियै मनीष के बुलेलियै फेर
अभिलाए जगह रहै छौ
हँ हँब काल्हि परसू जाइयो काल्हि से देखिय जिमो ज्वइन करऽ जाइयौ
अच्छ जम ज्वाइन उसलोग जिम ज्वाइन करा दिहा
इ तऽ चज तरा गुरगाँव चंज तै कहिले हमी जेबै छोड़े एकरा गुड़गाँंव मे रहत गुड़गाँंव मे कतऽ से एरिया नहि पता हमरा अभी ओ दीदी स रहते है खुशबू दीदी सङे रहतै
अच्छा ओहो सब ओएह जगह छै अच्छा हमहुँ जाइ छी चक तोार तऽ नहि छी जझलि अकेले घूम पड़े आ लो न लगै छै दुआरि फ गेली तैरा त
अरे हम की कर सकै छियै क दे छै अन्य त एलियौ ने तल बुझलिय गेलिय तऽ अथ लेलिय तऽ
टोल प अकेले भऽ गेल छ अभी पता हो तोरा ह तो आम आदी अकल आँय
कॉलजसँ अबेतऽ पूरा अकेले भ जायते खठी तब
हँ अकेले भऽ जाइ छै कोई रहबे ने कर छै जेना छै टोल पूरा शून्य भए गेल छै
भऽ गेल छैँऔर
अभी कोई होते दूओ आदमी औते दूओ आदमी औते आराम से बा से ल चलि जेते चोड़ा आग चललै
अरे पंडाल कथिला बनलै पंडाल कथिल बनै
ए पंडाल बन छल ओ सहायता शिविर वाला किछो मतलब कोनो कारण छौ ने समस्या जा कर चाही से हम कथी कहबै तऽ जे जे अथी भेलए छलै से सब बजलै आरा कोनो मतलब य बता
तूह कै दिय कुछ करी ओ न
ह आ ती कही कथी तऽ उहो वल अथीए वला आयल छै ल की कर सकै छी सब जवाने भेलल छै
गप मरबा देलकै बस भऽ गेल एते
ओ मार पैसा मिले है र सर मीडियाावालाक के देबे ने करतौ तोरा त न्यूजपर
अच्छा
हँ ओ अथी लागल टेंट लागल छै ओहिमे अथी आर छलै सब अपन कर्मचारी आर बैठल छले इ काम भए जात उ काम भ जात किछो काम न हो नहि ते नाश्ता मिललो नाश्ता मिललौ आरामसँ मस्तीमे आ नाश्ता खयलहु कोनो नहि एकेटा नास्ता खेलियौ
एक सही छौ तोरासँ आ अ तो भंडारो तोरा होइ छल बुझलि भण्डारा होइ छलै आगाँ अबै छलिय नहि नहि रुकबे नहि गेलियै ऑटो मे वि छैल य हमस बैठल
भंडारै दै छै रोडे पर कतऽ अच्छा कुकुरो आर देखही ने केना घूमै छौ चारि पाच टा कुकुर घूमे छौ
हँ घुमए हे तऽ काइट नहि लूतरा
ह हमरा काटि लेते हमरा जोक धऽ लइ छलै सुबहमे तोरा पूरा चुस लेलकौ खून जेते छौ
तऽ धरने पूरा तीर तारिक तो तारि देलियै ओकरा हम
रेबे केना धरै छै तऽ नहि पता च खन डरै छै हँ आर केमिकल ओ त ह केमिकल दऽ दे नहि जखन अथी तखन नहि जखन लास्ट हो जेतै तखन खुजली हेतौ जखन छोर लगतौ तखन
हँ तब कुछ बुझ त कु छै य त तब तू ध्यान देबी न तब पता लगै हँ ओ चढ़बो तऽनै करै पते नहि लग दै है
हमरो फोन बहुत निकाल रहले बुझलिय हमु एलौ तऽ अपन अथीमे रहै छै ऑफिसमे अपन सब के अफिस कतऽ अ छौ
अ पस ऑफिस तऽ छ ह मंन्दिर प
मण्डिलके
पाकस्तल प पाकस्तल
पीछा उ अथीमे हँपा र साल के अर मिल हँ हँ अकेले घूमऽ पड़ै है की करबै हँ अकेले रहय पड़ै छै की करबै दिन दुनिआ खराब छै
ह
ह
हँ से तऽ छेबे करै
चाएरि पाँच टा बात कुर्सियो लऽ कऽ जे ै छेबे नहि कयल छल गणेशाय के कहलियै बुझलिए गेलबा कहलियै जो त चारि पाँचटा कुर्सी लए कऽ चलि जो कोनो दिक्कत नहि छै त कहै छै नई हम लकन नहि जायब न ओकरा नाश्ता देबे नहि केलकै तऽ हम अपनामे सँ देलियै हँ सहयोग शिविर छलै आ ई मुखिया जीथ रमन सिंह
रमन सिंह वइल छलौ
हँ की सब करै छिय बता खाना पीना खा लेली
कहाँ तभिए जब एलिय तभी नहा सुना के खेने छलिय अभी नहि खेलिय बनै है खाना
अच्छा हमु खाना नहि खेलियौ हम क निकाल जेबौ खाना खेबौ बुझलि कनी काल क खाना खेबो अथी करबो आ हमहूँ अथी रहबो
सुतबी आब नै
ऑय
तो सुतबे करबै आब कनि देर सुतबे करबै कनी देर के बाद
देखिय खाना पीना खाके सुतबौ आ की कऽ सकै छियो तु आर तऽ छेबे ने करलि जे बैठबो करतै कनि काल ओहि तऽ छबे टोलके यौ टोलके कोइ नहि है रौ सभ देखि अपन जतेक ती छै नेके ऐशर्य ऐश्वार तऽ बच्चा आर रहै छै सोर्य के नहि रहिय गिवेश्वर आर कहाँ एलै तू दिवेश्वर एलेै
चौक पता छल पुला पीरा भीडियो कलिंग केने छलौ इंस्टा पर
नहि हम देखलिय
हँ अभीशेक ई छै लो गे
आब से एकब एते रहै छै आइ सुन ने ई आर कोछ छेबे नहि कर नहि भगवान जी आर कोइ छेबे ने कर
भगवान ज त मुम्बई मे छौना चेन्नईम
हँ चेन्नई मे छौ घूमै छौ अ हमर एगो एत ज जेबौ ब देख ले छियै बर्फ एरिया गेल छलै ह अरे बर्फ एरिया जतय बर्फ गिरै छ
नहि हमर पपापा जा रहल छ
ओ ए त बार बार गिरैत रहे छ कस बार मजा आतौ एल ए सी एल ए स
अन् ने उन् अन् ने कतऽ गेले हमर पपा पपापा कतऽ गेले कश्मीर अखन कहाँ कहलक य हँ ओत र
अ ले लदा
आ
अरुणाचल प्रदेश आओर पूरा सब जेना बड़ गिड़ रहै छै बुझलिय हँ पूरा जगह बर्फ से गिर छै
अत तोरा उजल के अच्छे नहि लगैत छै दीपक रे ह उ ओझलक छै र टिकट वला देल काल चलि जेबेे सस्त एटी कट बन्दतु
ह
पहिेमे अच्छा न लगैत छौ
तऽ कतऽ जेते ओतय जेते घ ओकरा देख ने दस दिन ओकरा निकल लागत कर दस दिने बाद ओरा मजाबत
ई अनीग तव्यकेछल लगतेता
आले सुनही ने अम्ह अ दूरे जगा रह कथ
अ तऽ छै हमरा स ज्रपुर घुमे छियै बुझल ओ अकेल कतऽ घूमते ह अकेला कतऽ जते देखलो ने अर भूतल उतरते गलियएमे आय अत हँ ओ तोरा जा लगल तोरा मंदिर दिस जा लगल ह रुकल फेर आग जा ललेैले ह
अरे तू आर देखले छी ने ओ ने कोइ भी दोसरत
ओकरामे कह तोरा बच गलीमे छोड़ देौ तौ भुतला जेबही तबत दूर के एरियाम
बस कोइ भुतला को भी को दूसरा एरियाहेतला मतल कोनो एहन देख मुम्बइ जे मुम्बई मे एहन एहन गाली रहै छ दिल्लीमे की गली छैँ मुम्बइमे जे ह ने गली तऽ छोट छोट गली रहै छै उएहम छोट छोट गली रहै छ
बाइ एहिमे त छौ बाइक निकल सकय यऽ ओते गली छ
आब मुम्बईमे एहन रहै छै जे छोट छोट गली रहै छै बाइको नहि निखल त सिस्टम रहै छै बुझलियै हँ कही न फोन तोन नहि कटिहै तऽ पैसा नहि बनतै एको रुपैआ नह
आ ओ कते मिनट मे बोने ह पैस
आ अपने मने फोन कटि जेतौ बुझलही आ सुनू ने एगो बोनस मिललौ दे आइ पेमेन्ट में जाकऽ देखही तऽ बोनस कते रुपया के बनलौ से देख लेबै आठ सए
कहाँ नहि एको रुपैआ नहि बनलय एको रुपैआ नहि भेलल
हमरा बनलै आठ सए कते स्टूडियो लगा देलियै
अ आ ब निकाल छ कय उतर विड्रो ह त
देखि ने बिड्रो केहा एते सात से चौदह दिन अथी केलकै आइे हम अथी मे एल
अच्छा बोनस देलकऽ य
हँ बोनस देलकै आ ई अलग से जोड़ेतै पैस
अच्छा तऽ हाँ ई पाँच गो टास्क कम्प्लीट हयै तकर बाद ने पैसा ए ल एत
नहि नहि पाँच गोटा ओहित रहतौ अपने तऽ जोड़ देतौ अपने जोड़ा
तीन एहि लगए कऽ ह एहि लगए कऽ तीन टा तास्क कम्प्लीट भऽ जेतै हमर दूगो भऽ गेल छै पाँच गोमे स आओर इ लाके तीन टा फेर दूगो बच जेत
हँ हँ ककरा स बात केलियैऐसे पहिल
एहिऐस पहिल कह कर तो फोन कर तोरा म फ तोरा फो मामू ममे तीनटा तास कम्प्लीट भऽ जेत
ओ हम तऽ अथीवला पर बीस मिनट के बाद ने फेर हम परा फोन करबो ह क बाद सिम डेड भ जेतय हम केकरो कॉल नै कटै छय सुनही ने हमरा ककरो कॉल नहि करै छै बुझलही हमरा कोइ ओमहरसँ कॉल करै छै न वएहसँ हमरा पैसा बनि जाइ छ सुनी न तास जेते कम्प्लीट करेबही ने तेते आग जेबी ने तेते मतलब लिखै वला सुनै वला पढ़ै वला तना रहै छ
अच्छा हँ अभी नहि एलै लि हे सभ वला न
आ पहिले वॉइ सुनि के लिखनाइ मतलब बहुत आ जे हार्ड लेवल मिल
अच्छा मैथिलीएके न
हू हू माछ तऽ पैसो बढ़िआँ देतौ जेना जेत आ एगारह मिनट अपने कटि जेतौ बारह मिनट बारह मिनट पाच सेकंड छओ सेकेंड जााक अपन कटि जेतऽ फोन ओहि लय नै दि
हँ तऽ इंतजार अपासब कर तऽ पता चललै कि पापा सबके बनबे नहि केलल अते बारह मिनट तऽ भऽ गेल छै कोई दिक्कत नह